हेलो
हेलो
की हाल चाल छै यौ
बढ़ियाँ छै अपन कहियौ
हँ ठीके छै और की सब भेऽ रहल छै
खाना पीना भऽ गेल
आँय
कभ
आओर सब बताउ की भऽ रहल अछि
खाना खाइले आब पानि चलाबै छी
चलाउ चलाउ नीकसँ
अहाँ खेलौं
आओर सब बताउ गाँंव कहिया जेब
गाँव अभी जाके की करबै गाँव
आओर बिपीन सँ बात भेलए छले
ककरा सँ
बिपीन सँ
ओ तऽ कहाँ छ छै पल सँ कम
अच्छा आओर बिपिन अर्जुन
ओ काल्हि की परसुये कहलियै वीडियो कॉल करने छेलै आ हाल हाल समाचार समाचार सब पुछि क
आओर घर पर सब ठीक छै
बढ़ियाँ छै सब
अब भेगना के बारेमे बताउ
हँ ठीके छै ठीक ठाक आब आगे देखियौ आगे की हेतै
अच्छा
आब जब भजन होतै तबे कुछ होतै अहाँ कहु खाना पीना भऽ गेल अहाँ के आँय हेलो
हम्म आओर सब बताउ
खल अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ भऽ गेलै हमर
की सब खेलहुँ
रोटी भिण्डी के भुजिया
हमहुँ दालि रोटी खैलियै आ बैगन आलु के सब्जी
अच्छा
आओर कहियौ
आओर सब बस कटि रहल छै
बिपीन सँ बात नहि होय छेलैये
बिपीन से कहाँ होय छै
भऽ गेलै चारि पाँच दिन करने रहै वीडियो कॉल ही करने रहै
अच्छा अहाँ लग तऽ ओहो केलक हमरा लग तऽ ओहो नहि करैये
हमहीं करने छलहु करैवला देखै छै
आओर अभिषेक
अभिषक सऽ तऽ हबै नइ करै हेतै हमरा टाइमे नाहि भेटैय यऽ बड़का आदमी भऽ गेला बड़
हँ हमहु मैसेज करू छी त हमरा तऽ रिप्लाइये नहि दैय यऽ
बताउ तऽ जेबै की तऽ
केतअ
वृन्दावन
आब टाइम नई मिलै छै
जन्माष्टमी मे
कहिया जैब
अहाँके छै
से तऽ हम जेबै मैसी लंग ओतैअ बड़का कऽ बर्डे छै आब देखियौ कहिया बर्डे छियै हमरा ओते ध्यान नहि कहियो बडैयो मे छुट्टी लेत आइब जाउ
अच्छा
ओतअ टाइम मिलतै तहिमे आबी जाऊ
बतायब आब तऽ
हमरो कहाँ छै अखैन टाइम यार हमहु आहाँ के जो हमरो एग्जाम अबे वला छै हमरो कहियो गाँंव जाय पड़ते
आँय
एग्जाम तऽ एग्जाम ल त रूकल रहिये न
नहि भेलै यार ओ अपना आर के मुख मुख्यमंत्री नहि चेंज भऽ गेलै ताहि दुआरे एग्जाम रुकि गेल छलैया प्लस हमर ओ जे हम डी आर सी सी वला जे काम छलियै करेने ओ हमर ई बीचमे आबि के भेलै यऽ तऽ जाय पड़तै फेर आब पर कुछो डोकोमेंट टोकोमेंट
ह बिवाह दान कहिया करै छै
हम बहुते दूर छै एखैन
एक भायजी कहतै
भाायजी के ढूढ़ रहल छियै अहाँके अगिला साल तक हेतै तहन कहैय तऽ छै
ओम प्रकाश एलै
कहिया छै
कैल कि परसो ओकर छेका छिये
अच्छा लड़की कोन छलैया
लड़की ओतअ केय बड़मोतरा केऽ
ई अजय देखलकै से नहि छियै की
अपन एगो पहुनमा लगेल कैय
पाहुन लगेलकै यै
दोस्त के बहीन तहिन छै
अच्छा
अचछा त ब ब ब म छलै सबटा मतलब राजनगर मे बात चित भेलै करलके लड़का लड़की दूनु पसन्द छी नहि छी
हँ ओहो गाममे आब ओहो करऽ लागल ओ
गाँंव तऽ गेल अथि भागवतो भ छलै ने ओहिमे तऽ छलैए शायद ओम प्रकाश
हँ मतलब पवन आब ओहो सब करे लागल हन
बन ख छै गाममे
तबोन कतऽ छ एखन
तकररा ल
सही छै हम की कहै छी पता यऽ हेलो
हम कहै छीियै मतलब अपना दुनू कोइ न मिलााक ड्रोन लऽ लै छीिय अ
आ सुनू तऽ गाँव मे नयार ड्रोन के ड्रोन एक दिन के बाहर आए पाँच हजार रुपआ गाँव में एक एक दिन क्य
तऽ अंश अंशुम के कैमरा लऽ रहल छै अपना ड्रोन लऽ के ड्रोन भाड़ा पर लगायब
मे त सब छोड़ पने घर बनब पड़त
तऽ घर बन अहाँके तऽ घर बनलाके बाद शादी तुरन्ते भऽ जायत
ईंटा तऽ लऽ लेलियै ने
ईटा क साल मे होै गिरे ले एक ही टेलर गिरल छै
तऽ कोन छीर पंन्द्रह हजारं दऽ रहल छी अहाँ लऽ लेब से नहि यए
तन्द्रहोदयमे कतै
अहाँ अहाँ घर ककरासँ बनेबै
हम घर से मिस्त्री से हम ढूढै छियै आर कोन मिस्त्री राखि स हे ने हमरा समयमे
नहि तऽ आहाँ आप अपन हिसाबसँ देख लियौ ने अहाँ देखियौ अज से जे करेबै ने
ह
बुझलियै तऽ अहाँ दू जी अहाँके मतलब
हम तऽ एकरा लए नहि सोचनेे छी
ककरा
कन्हैया मा के
माे देबै तऽ इह फेर अथीवला दिक् देबै तब फेर अपन गाँं के करबे नहि करू बुझलियै
त सुने ेग जाल
तर बहुत खर्चा होत अहाँ के जते अहाँ एकरा देबे ने रहते अहाँके खााय पियए केहाँके पााय दिअ पड़त
ओ सब अपने ओ बस ठीका लेतै ओ सब अपने ख हँ
का लेला के बाद खाना के अलग पाइ दय छै
नहि ओ हमरा कहने रहे बात नहि तऽ कोल के ओह बस रहे लए दो दू कतहु ओ अपन बना के रहि लेतै
हू
आ ओ खाना पीना अपने बना के खेते बस ओ ठीका ल लेते एे तऽ ओ अपने खाना पीना हिसाब से ठीक ह अप हम सीधा हम सोच नहि
अहाँ पहिले ने नट पन्द्रह सए रुपआ लेत आओर अहाँ से रेट बनायब वाशरूम के सहित रूम बनायब
हँ तऽ हम सभटा वएह बाथरूम ताथरूम हमे रहतै
हँ तऽ तब ठीक लागत हम घर बनेल ने हमरा पसन्द नहि अछि हम तऽ अपन माँ सभके कखनो कहै छियै कि मतलब ई घर ई घर तोड़ि देबै
हम एतय देखलियै यए बाहर आरमे
हूँ
देख घोरेमे रू बन नीचा हो दथि
हँ हँ इएह हय जे नीचे में खुनि देत अहाँके य
आर बेसी द बेसी दिमाग खराब हत ने तऽ हम हमरा इहो सोच मे अबैया बेसी अथी दिमाग ख पते कोनो बढ़िया काम ताम देखबे
हू
मिल गेलै काम ताम जब त लागि गेलै बढ़िआं तऽ फर सोचै छ शहरेमे अथिी ल लगो गाममे की बनसाल एक एगो एगो एगो कोनो फ्लैट लै एक रूम के एक किचन के नहि तऽ दू रूम के वह बहुत जाते
हमहु इएह में छी विचार रहलिये लेकिन हमरा त कनी कर्जा उर्जा भऽ गेल
मम्मी पप्पा ल करिय जे एक चारि साल तीन साल पाँच साल कमा होतै तऽ कमा ल जेतै क्य क अथिी ओ किस्त पर मिल सकै है अथ तथ मिले किस पर
कथी कत कतय दिल्लीमे
दिल्ी राज्य बाजज तऽ कंग्रेसनी मुख्यमत्री अंकल जी द ल यतत ह छ से मतलब कहबै तऽ दिला देतै
दिल्ली मे बात करू ने दिल्ली मे
हम दिल्ली मे एे पहचान जते हम अथी करे छियै
हँ
ओत ल छै ओकर ग ज आदमी छै ओकर बुटे खत ओकर आस पास मेरा पता रहे छै
तऽ बात करू ग दियौबै तऽ हमरो बतायब फेर
तऽ हम अभी कहाँ लै छिय आ